हा जय झूलेलाल भेंण हा कट कट जी वियो फोन अलाए छो मां ही टेंशन में अची वईंयां तहां मुखे ॿुधायो। जी दुकान में आग लॻी वई हस। अलाए कुछ नेटवर्क इशू हले पियो न उन्ही सर्वर ॼो कुछ दिक्क़त।
हा सर्वर ॼो हले पियो हा, ॿियो?
चवां पई तहांजो इंश्योरेंस कान्ह तव छा थियल?
ही त मां पुछंण ही भुलिजी वियसि हिनखां मां चयो पुछंदस, हिननि त पुछियो नाहे त हा कुछ न ॿाक़ी
कानवर कराए वठ्
हा उहई मुखे लॻे पियो थियो हुन्दो पर मां हिननि खां पुछी करे पो ॿुधाईंदीसांव तहांखे
न मांण छा कंदमि मां त ईअं पई पुछां भई तहांॼो नुक़सानु न थे
पर न मूंखे ॿि तसल्ली थी वेंदी न हो हुते इंश्योरेंस वारा ई भरंदा न
हा उहो ई त, कुछु त मिलंदी राहत
हा पो छा पो हाणे
त वरी इहे चोटूं भॻवान ॾे तो मगरि उहोई आ हांणें मुंह ॾियणो आहे दुखु अचे तो त, इहो ॿि शुखुरु कयो हा इहो बि शुकर कयो हुन टाइम केर माने नौकर न हुयव कम वारा
सई गाल्ह, उनखे भगवान भॻवान छोकिरे खे बि भॻवान जे रूप में मोकलयाईं माई खे भॻवान जो ॾिठईं हुन यकदम फोन कयईं छोकिरे खे, पो ख़बर पइजी वई की हा धुओं निकरे पयो हिन में बि कोई शुक्र
सही ॻाल्हि आ भईया उहो त सुठे अगर उहोई हाली त नुक़सान थी वयो न हाली त टेंशन थिए थी न
कल लाइट वारो आयो लाइट वाइट सही करायन हिनन बाकी अॼु वाई फाई जो दॿो वबो लॻाराईंदा पेंंट थींदो अञा पेंंट त हाणे नथो थे बाकी थोरे टाइम बरसातूं पयूं हलनि त थोरे टाइम खां पो कराईंदासीं
हलंदो तन, भईया जो कमु हलंदो तन?
न हाणे त न पहिरीं रेस्टोरेंट ते वेहींदा हा रेस्टोरेंट भी आहे न असांजो त हुते वेही ईंदा आहिन त हाणे घटिजी मोबाइल में थोरो उह थी वियो त वेंदा कया हुया रेस्टोरेंट ते वधीक टाइम ॾींदा हुआ त न वेंदा हुया त वरी हाणे वेहण लॻा ॿ टे ॾींहन ठीक आहे त पोइ माल वाल भराई पहिरीं माल बि न हुयो दुकान में हाणे माल वाल भरायो हुयईं त पोइ हाणे ही थी वयो केस थी वयो उहोई चांती भाग में अलाए छा लिखियल आ
तव्हां मन नंढो न कयो भेण तव्हांजा ॿार भॻवान खां दुआ कयो बसि की ॿार पढ़ी लिखी वञनि त वरी इअ चोटूं त लॻनि दी ही रहंदियू आहिनि ज़िंदगी आहे जीवन मे, हं हम्म हा कोई मदद हुजेव असांजे लाइ कोई सेवा हुजेव त
न भेण, मां पांजे घोट त तव्हां मूंखे चयो न ॿुधायो की हा कोई मदद पहिरीं बि हु नढी ॻाल्हि थी त कोई पैसे पैसे जी जरुरत मां पंहिंजे घोट खे पुछियो मान मुंहिंजो घोटु चवनि पिया न अहिड़ी कोई जरूरत काने हूंदी त पो ॿुधाए लाईंदस, हूंदी त
न त पाण में हिकु ॿिए जी मदद कईसीं त कोई कॾहिं केर न रुके न के रूप में भॻवान वेईंदो आ घट में उहो ई त मूंखे तवहां टहक ॾियण वारा खिलण वारा हिकदम मां चयो ॿ टे ॾीहं थिया आहिन दीदी खां ॻाल्हाइण ही न थियो आ न मां कयो न तहां कयो, अच्छा हा भाई हे त सही ॻाल्हि आ इीअ त भई रोजी जेका असां खाऊं था पीयूं था ईअं कईं त उन ते ई अची वञे त पो टेंशन त थी ती वञेन।
हम्म, पो तव्हां जी भेण जो एक्सीडेंट थियो हो छा थियो?
मुंहिंजी भेण जो थियो हो एक्सीडेंट त वरी इहो हा त वरी न मां हुन ई ॾींहुं वईमांसि त वरी वई कान हुई हाणे चए थी मुंहिंजी रीड़ जी हॾीअ में अठ वारी जो हॾी थींदी आहे न सफा एंड हुनमें सूजन आ। हाणे मुंहिंजो भी ॿार नंढो छोकरियूं आयल आहिन ॿाहिरां त मूंखे बि टाइम न मिली पाए मां पंहिंजी मां खे चयो त मुंहिंजो भाउ गुस्सो तो करे। चेतो पांजे पांजे मथां सब। ते वञी पंहिंजे मन सां थी वञी मुंहिंजे भा जो छा मुंहिंजे माउ पीउ मो ॾाधो आ त उहो ॼण चवंदो आ त बसि मुंहिंजे अॻियां वेठा हुजो।
त तसल्ली रखो तव्हांजो भा ही तव्हांजी माउ खे वठी वेंदव प्रेशर न विझो पंहिंजे भा माउ जे मथां।
हा मूंखे कल्ह खां हेएॾी टेंशन थी वई आ न त असां भाउ भेनरुन में एॾो प्रेम हूंदो हुयो। केॾं मल की चंडे जी नज़र लॻी।
काई ॻाल्ह कान्हेेण ईंदो सुठा ॾींहं बि ईंदा ई ॾींहं बि
अलाए कॾहिं ईंदो मूंखे त रोण ईंदो आहे ईअ असांजो
न भेण तव्हां दिल नंढो न कयो सब सहि थी वेंदो टाइम जे हिसाब सां सब सही। थी वेंदो आहे अञ बेकार ॾींहं सुभाणे सुठा ॾींहं ईंदा। तां परेशान न थ्यो
अगरि उहो ई आहे न माण्हू सुठा सवा ॾींहं हूंदा आहिन त सभिन क आखणंदो आ की भई हिननि मेंय एॾो प्रेम थींदी आ भाउ
ह तां रोहो न भेण हा थींदो सुठे लाइ थींदो हिनमें बि कोई भलो हूंदो ईंदा हु ईंदा ॿ टे ॾींहं निकिरी वेंदा दिमाग़ थी वेंदो आ कंहिं कंहिंजो निकिरी वेंदा ॾींहं
मगर वरी मुंहिंजे माउ पीउ खे त टेंंशन थी चेती मुंहिंजे धीअउर ईं हा द भाउ भेनरू ॾिजो मुंहिंजे मोए खां पोइ वरी छा कंदा
भेण अॼुकल्ह माउ पीउ आहिन त तेसत त हाणे धीअरूं बि चोयूं छोकरी बि ईंदयू आहिन माउ पीउ न हूंदा त पोइ छोकिरी बि किथे वेंदियूं आहिन माटनि में पोइ वञनि त
मुंहिंजो भाउ त सुठ सुठो आहे मुंहिंजी भाॼाई थोरी आहे न माउ सां मज़ायो आ भाॼाई बि सुठी मगर हुनज जो दिमाग़ में - - ॿारणी ई थस पोइ चवंदी ॼण को असां लाॾन में पलाई न असांखे बसि ईअं ईअं पुछ न - -
त तव्हांजी भाॼाई तव्हांज भाउ तव्हांजी भाॼाई जी ॻाल्ह ॿुधंदो हूंदो न।
हा बस उअ जं मत फेरंदी थस न त उन जी बस ॿी कोई ॻाल्ह कान्हे आहे त मुंहिंजी भाॼाई। सुठी वरी बि दुनिया जी विसकती।
ॾींहं बि ईंदा हाणे ॾींहं बि निकिरी वेंदा पर माउ पीउ थींदा माउ पीउ जी केतिरी हयात त हीअं लॻंदो आ की पाण ख़ुश थी हला
ईअं लॻंदो आ न की वरी जीअर नथो सह वरी छा म मरी वेंदा माउ पीउ पोइ रो रोईंदो त पोइ असांखे बि डुख थींदो न जेसं जीअरो आ त तो स कोन
ईअ थींदो आहे माण्हू वेंदो हली आ दुनिया मां पोइ उनई कदरु थींदी आ ज़िंदेजी कंहिंजी कदर न थींदी आहे हाणे आहे त कंहिंजी कदर न आ माउ पीउ वेंदा हली वनि पो कदर थींदी आहे भेण जी कंहिंजी ठोकर लॻंदी आहे पो कदर थींदी आहे कं बि कम में हाणे ॾिसो असां लाइटए सिल हेठ कंदा हुआसीं हाणे असांखे ठोकर लॻी त हाणे कल्ह खां वठी म सिल हेठि करे सॼो बंद करे ॾिसी करे पो हाणे दुकान बंद कंदा आयन उहे के ॿि कम में ठोकर लॻंदी आये पो ख़बर पवंदी आये‌। पैंरी कुछ न थींदो आ ॿयो छा पया कयो रोटी पे ठायो?
मां हा रोमानी पई ठाई मुंज हाणे वयम अॼ नंढे छोकरे ॼी हू पीटीएम हुई त उये ॿार न हुजन त खिलूं ॿि न। त हा नंबर घट आया थस त वरी आयो आ त पीए खे अची करे चए तो पापा मेरे लिए अलॻ सां कमरो ठाराएॾे त मां हुन कमरे में पढ़ंदुम त मुंजा नंबर सुठा ईंदा। उय ई त ॿार न हुजन त असां खिलूं ॿि न त वरी हुन ॼी ॻाल ॿुधी
वॾी ॻालियो पयो करे।
हा त मां चवंदा आस मां चयो मां तोखे एॾो पढ़ाईंदी अम एॾो ईअ कंदीअम। जो तूं चवंदो हुई मुं मां कढंदो मां तोखे वठी ॾींदी आ आया त वीचारा सॿिन में सुठा थव हिक कंप कंप्यूटर में ऐं हिक इंग्लिश लिटरेचर में घट आया। तस त पो हाणे हा हाणे इअं कं मां सोचयां पई टूशन लॻारा वरी मां चवां ती ट्यूशन जो त वरी टूशन जो ई थी वेंदो। वरी मुंजी छोकरियूं चवंदियूं की मम्मी हाणे तो में एड़ी ताक़त काने पैरीं जेड़ी हाणे तू ट्यूशन लॻाराए।
पढ़ी करे ट्यूशन वारन सां ॾकंदा आयन घर में ॿार ॾक
हा त उहई मुंजी नंढी छोकरी चए थी मम्मी तूं लॻाराए छॾ। तूं पेंॼे मथां लोड न खण ऐड़ो त हाणे हिक खां ॻालायो आ। त ॿ हज़ार ती चये। त मां चयो ॿ हज़ार त वरी ॾाढा हा। हा त होम ट्यूशन ॻालायो आ दीदी।
अच्छा-अच्छा।
हा त पो वरी हाणे उओ ई सोचां पई छा कया न कया।
होम टूशन में त पो लॻंदा त तांजे पासे में के पढ़ाईंदो काने छा?
पढ़ाईंदा त आयन न छाये मुंजो हुन में साह अंधो हो अगर कोई हुनखे मारंदो त मां त सही नां
अच्छा त तांॼो छोकरो कमज़ोर हूंदो।
ॾाढो सन्नो कमज़ोर ऐं घिसजी वेंदो आ हुनखे तेज़ ॻालाएजे न त हे ॾकी वेंदो आ। त हिन करे मूंखे मुंजो मन। गवाह नथो ॾे की मां कैंजे हवाले कंया हिनखे।
त मुंजो छोकरो त अञा ॾह में नाए में आयो आये पर हुनखे ॿ हज़ार हाणे मां ॾींदी आयां पैरीं पैरीं त मांं सत पंज सौ ॾींदी हअस वरी हज़ार ते वरी। पंद्रहं सौ हाणे ॿ हज़ार नाए क्लास में आया हाणे ॿ हज़ार ता वञन।
तां शुरू खां वठी ट्यूशन ते छॾयो थव छा?
टूशन मूंखे टाइम ई न मिलंदो होयो पैंरीं मुंजी सस ससई त कम वम कराईंदी हुई ॾाढो त मूंखे टाइम ई न मिलंदो होयो। पांॼे ॿारन खे न ॾिस हा पो त हाणे ॿ हज़ार मतलब। आहे पासे में ई हुते वेंदो ॿ हज़ार वठंदी आये पर तां होम ट्यूशन चयो ता त होम ट्यूशन त ॾाढो कॉस्टली आ होम ट्यूशन में त लॻंदा आयन ऐतरा पैसा। मुंजी धीया ॾह क्लास में साढा टे हज़ार रुपया होम टूशन में ॾींदी होयस।
अच्छा त तांजी धीअ पढ़ाए मुंजे पुट खे।
मुंजी धीय फिरोजा इते फिरोजाबाद आगर उ कलाक में रोज़ अप डाउन। करिणो पवंदो आहे, तव्हां हेएतिरा पैसा बि न ॾेई सघंदा मुंहिंजी धीअ खे। हां, पंज हज़ार ॾींदा त मुंहिंजी धीउ अचे।
न-न भेण, इहें त ॾाढा थी वेंदा।
पंज हज़ार, ॿियो किरायो भाड़ो किरायो- भाड़ो बि त लॻंदो भेण।
न, ॿ। ॿ हज़ार में सोचां पई, अञा असांजी एॾी हू कान्हेें। ती की असां पंज हज़ार कढी सघूं।
त ई रखाए लायो, त चयो पा न मुंहिंजी धीअ
हा, न न, ध्यानु मुखे न ॻाल्हाईंदव। ॻाल्हाईंदे- ॻ्हाईंदे, मूंखे ईअं ध्यानु लही वियो की तव्हां ॿाहिरां
हा मां भे तव्हांखे एतिरो लॻे पियो मुंहिंजे ॻाल्हाइण सां तव्हांखे लॻे पियो मां अॻियां ई आहियां। तांहिंजे भरसा ई आहियां, आगरा मां ई आहियां। अ त तव्हांजो मुंहिंजो प्रेम आहे। ॻाल्हाइण ॿोलाइण जो हू आहे। त हिन करे ई लॻे पियो तव्हांखे।
हा
किथे फिरोजाबाद, किथे आगरा ई त ॾाढो परे थी वियो भेण। हां, मानी ठही वई, मानी सुबुह जो मां इडली सांभर ठातो भेण। मां, मुंहिंजा माउ- पीउ मुंहिंजी भेण, मुंहिंजी आहे न मा अचणी हुई, त मां चयो थोरो इडली- सांभर ठाहे वठां। पर कुदरती हिननि जो मन न थी वियो। ऐं कोई परेशानीअ करे अचनि नथा। त मां चयो, भली ॿार। घर में ई खाइलाथनि, इडली सांभर ठातो, तूरियूं ठातियूं, पंहिंजे घोट ला तूरियूं फुलको खाई विया आहिनि। ऐं पुछान्
छोकिरे खे बि ॾाढा वणंदा आहिनि।
तॾहिं मां ठाती, मां चयो हा मां इन करे, ठाती मुंहिंजा भेण हूअ अचणी हुई त मां चयो खाईंदा। पोइ मां तूरियूं ठातियूं, प पंहिंजे घट लाइ तूरियूं फुलिको खाई विया आहिनि बाक़ी हाण ॾींहं जो पुछान्। हा त अॼु ग्यारस आ, अॼु चांवर रधबा प न।
हां भेण, पर ट्यो ॾीहं ऐं कल हुई ॿिन ॾींहन जी।
कल थिउ थिजरासी अची वई न, मेन अॼु ई आहे अॼु ॿाओ बि आयो हुयो, वठण। मुंहिंजी भेण बि विर्त रखंदी हुन, अॼु ई रखियो आहे, मुंहिंजो पीउ बि रखंदो हुयो। त, अॼु ई आहे। हा।
टि्यो ॾींह, अऊं कल्ह जी कई।
ट्यो ॾींहुं त न हुई भेण। कल्ह ऐंं अॼु जी हुई। टियो ॾींहं त कंहिं बि न चई ग्यारस उ त। टियो ॾींहं त नवमी हुई। दशमी अऊं एकादशी मिली वई कल्ह, अॼु एकादशी में न।
मां त अॼु ई, कल जी या ने। भई हाणे भुल चुक माफ़, हथ जोड़ियां थी। न अञां ठाहिया कानन, मगर छो ॿार चवन पिया मम्मी बसर में पुल्ला अ भु भुॻल - -
हा सुभाणे ठाहियो हा, सुभाणे उमास तव्हां जेठ न कंदा आहियो?
हा त इहा असां ॼेठ। चंड वारो कंदा आहियूं न, जिंय परींह हा परींहं कंदासीं।
त अॼु गियारस आ सुबुह मां बी पुलाह साई भाॼी ठाईंदस्।
अच्छा- अच्छा, हा इहो यादि सुठो थियो तव्हां यादि ॾियारे छॾ
हां, अॼु तॾहिं बि तव्हां पंहिंजे हिसाब सां, जहिंजो तव्हां, कंहिं कल्ह कई कें अॼु कई आहे। टियो ॾींहं त न कई हुई कैं। ॼेठ में सैयूं पुलाव दाग पची पुलाव ॻाड़ो वारो पांहिंजो दाग पचियल पुलाव बसर में सयूं, साई भाॼी, छोला,
अच्छा।
ई ठाहींदा आहियूं, असां तंहिंमां असां बाक़ी केर चंड कंदो आ, केर उमास असां उमास कंदा आहियूं। न लाराई थींदा आहिनि लाराई कंदा आहिनि चंड त, तां लाराई आयो?
न -न, असां त साइते पासे आयूं, लाराई त असांखे वणंदा ई कानन।
त मुंहिंजी ससु त चवंदी आ, लाराई चंड कंदा आहिनि, असां साइते पासे जा असां त उमास ता कयूं।
न लाराई मिठा ॻाल्हाइण जा माण्हू सुठा हूंदाइन, मगर हुननि जा जो रिवाज हूंदाइन असां साहित्युनि खां थोड़ा अलॻि थींदा आहिनि।
अच्छा। त असां त उ मां शुरूअ कंदा आहियूं, असां सुभाणे सुबुह उहे ई ठाहींदासीं।